कि चार
सभ ठीक छैय अपन कहू?
अपनो ठीक अछि खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै?
हँ भऽ गेलै।
हँ अखन तऽ बेसी हमरो सभके भऽ गेलै आब तऽ अपन एगारह बजेवला छैय।
हँ अत्त लेट भ गेलै बेसी कनी। असलमे लोक आबि गेल रहथिन तऽ कनि नहि बुझै छियै अचानक वलामे तऽ किछु तैयारी पहिलेसँ नहि ने कयल रहै छै
बहुत आ तखन की होइ छै अपनो खेनाइ पिनाइ सभटा गड़बड़ा जायत
सभटा गड़बड़ा जाइ छै बुझल रहल तऽ लोक ओहि हिसाबसँ पहिलेसँ केयने रहल
हमरो ओतय सेहे भऽ गेल साँझ मे पानि छुटले कि कए गोटा आबि गेलथि घूमै ले ऐ तऽ सभटा चीज अहांके सभटा चीज गड़बड़ा
सभटा गड़बड़ा जाइ छियै तखन।
त हमरा तऽ आइ गुण छलए जे हिनका ड्यूटी छलनि तऽ नहि तहन तऽ हमरा ओतऽ तऽ घड़ीेये पर चलैत छथिन ओ
ह्म ह्म ह्म ह्म
तऽ ओ छथिन नहि तहन त कोनो बात नहि लेटो भेलै तऽ भेलै।
हं हूं
जदियो होइ छैय तऽ कोनो दिक्कत नहि रहै छैय।
कोनो दिक्कत नहि।
ई सब छैय।
ह्म
एखन तऽ एतेक गीत नादके दऽ रहल छैय। जे मोबाइल मे देख देख के तऽ जकरो गीत नहि अबै छैय सेहो सब गीत सीख लेलक आब
खूब सीख लेलक है हम तऽ एखन उपनयनके खूब गीत सुनलहुँ हेँ। रंग बिरंगक सिखलहु तऽ क तऽ देखिऔ सासुर वाला काज में की होय छै लोक कनि काज पर रहे छै बेसी ध्यान करने नैहर वाला काजमे काज तऽ लोक करते छै लेकिन कनि गप सप हंसी मजाक तहुपर ध्यान रहै छै
बेसी
ओते ध्यान से गीत के सुनैया अच्छा होइ छै हँ हँ दू सुनलउ फर दू लाइन में चलि एहुं कतहु ककरो से गप करल लगलौ ओते तऽ ठीकसे नहि हलाँकि हम गीत गाबैमे एक्सपर्ट नहि छी हमरा नहि आबय यै ओते गीत गाबै
ओतेक हमरो नहि अबैए लेकिन हमरा की अछि ना जे जतेक विध व्यवहार छै तऽ बड़ बित पनि वाला नहि अबैया लेकिन हमरा अबैये सब चिज अवसर परलै त इ नै ओकर गीत आब जेना उचती ई सब तऽ नहि होइ या कहल एखन कतहु गबे नहि केलहु हँ एन मौकाने पड़ल ह तऽ उचती नहि हयत समदाउन तऽ खैर गायले ने होइ छै ओहिमे त तते केना लगै छै जे ओ समदौउल हम गाबिते नहि छी अबैया लेकिन हम
ह्म ह्म
आब तऽ बियाह हेतै तऽ ओहिमे देखै छियै आ कोइ नहि गतै तखन तऽ गबैए पड़तै
एहि बीचमे बियाह छनि
नवम्बर मे आइये रहै नश्क्षत्र देल
अच्छा नवम्बर में
नवहम्बर मे कहलखिन है दिन नहि त खेलन ह आइय भेबे केलैहन तऽ आब मधेपुर भेलनि हन
मधेपुर डौरी
डोरी म
ह्म ह
तऽ ओते तकर बाद अब जहिया दिन होन हुनका आ बाकी गीत लैए तऽ उपनयन मूड़न ई सब तऽ होइ छैय तऽ सोहर की भगवानक गीत भगवतीक गीत
हाँ हाँ हाँ भगवान भगवतीके घरसे हमरो सबके अबैये भगवान भगवती के लेकिन ओते विध वाला गीत सब नहि अबैया
बहुत ने विध वला हमरा की होइय ने कि न रात जे मधुश्रावणी भेलै गीत सिखलहुँ आ बिसरि गेलहु आ नहि किछु तऽ जोरो जड़ि क गबि देलियै लिखने रहबै तखन ने मोन रहतै आ जोड़ल जड़ल जे अहाँ करबै तऽ त न बिसरि जैबै फेर
ओ जुड़ले आदर्शन भऽ जाइ छै
आ भऽ तऽ जाइ छै ने काज तऽ चले जाइ छै आ छै कि जे अन्हा गाँम में कनहा राजा ककरो जे नहि अबै छै तखन अहाँ जोड़ो के कहि देलियै अहाँ कनिया बड़ नीक गीत बड़ नीक ताहि दुआरे तऽ गीतके हमरा सबके बड्ड काज पड़ैए तऽ
आ हमरा सबके की उल्टा भेल जे हमर माँ मने बड नीक गीत ग हमर माँ के सब गीत अबैछै सब सब खास कऽ हमर मौसीमा मने आहाॅं माँ सबसे बेसी
आ ओहो बड्ड ओहो बड्ड गबैत छथि अहाँके लोहनावाली मौसी।
ओस मस्ता हम कम्मे सुनने छियन।
ओ हमर दीदीके ममिया सउस छथिन ने।
अच्छा
तऽ ओ हम सुनलियन नइ लेकिन कहै छलखिन जे एहि बेर अहाँसभ डहकन नहि कहलियै डहकरन नहि कहलियै। तऽ बजै छलखिन तऽ हमरा भेल जे ओहो गबै छथिन से बात।
आ मौसी तऽ हम ओते नइ सुनने छियनि लेकिन मौसी मे हमर अहाँके
अच्छा ओ तऽ बड काकी तऽ बड गबै छथिन।
ओतऽ बड्ड मौसी मास सब तऽ खैर एक्सपर्ट छथिन। ह तऽ मा मा ओ हमर। गीत हमर लालो मोसी गबेइ छथिन। सीमा वाली लेकिन मा तऽ सभ तऽ मौसी मा त सब स बेसी। माँ तकर बाद लेकिन हमरा सबके उल्टा ओहो हिसाबसँ किछु नहि अबैया।
नहि माँ सभके हिसाबसँ तऽ हमरो सभके नई अबैया हमर माँ ओके बड्ड गीत अबै छनि हमर भौजी के बड गीत अबै छैय। आर हमर सरसमा वाली बहिन के बड गीत अबै छनि कोनो विध के एहन नइ जे नइ अबै छनि हुनका।
आ हमरा से नई ये आब सभटा गीत के नइ अबैया आ भारी वाला गीत नइ गओल होइए ओ एते सास के उतार चढ़ाउ जे भऽ जाय छैय ने तऽ ओ सब नहि गबे छैय। ओसभ उएह माए काकी सभ गबै छलखिन न
हू
हमर माँ के ओ काकी के अहाँ के मौसी जे छथि हमर एकटा काकी जे मरि गेली से तीन चारि दियादनी सब जे छथिन छथिन तऽ आब दु एगो दियदनी मााय ओ छथि। तऽ ओ सभ सभके एक रङ्गगला छलनि।
ओ
आ ओसभ जेहन गीत उठा लहित माँ काकी सभ तकर बाद अनकर गीत तोरे चेल जाइ छलै हमर सबके आवाज तऽ सुनाइए नई दै छलै कतहु हुनका सभटा आवाज तेज छलन ने।
हँ अहाँके भौजियो बड़ गीत गबैत
बहुत भौजियो के सब सभटा गीत अबैत छनि हमर बहिनो के सरसेमा वाली बहिनोे के सभटा गीत आ छैन। आ ओ अहाँके असगरो सम्हारि कऽ गाबि लेती।
हूँ
आ हमरा सबके से नइ अबैए या हमरा सबके जे गीत अबैए जे गीत तऽ प्रचारे मे रहले सएह गीत गोलौ। नवगीत जे सिखलहुँ से कोइ सङ्ग नहि दै छैय। तखन तऽ ओ जान पर के गीत गोते?
एखन तऽ खूब गीत भेलैया हमरा सबके उपनयन इम्हर उम्हर र सब दादी गाम नानी गाम चारू क गीत गबैत रहै छैय ने
बहुत बहुत आ ननैद सब रहलै तखन तऽ बेसी कनि मोन लग करै छै
बेसी होइ छै तऽ कए बेर डहकन तहकन भेलै कतेक कहाँ अपना सभके हँसी मजाक कते होइत रहै छै
बहुत खाइयए कालमे आब दू घण्टा खाइ सब खा ता के चलि जायत आ मोगी सबके दू घं्टा तीन घंटा टा लागि रहल अछि किया तऽ गप दय गीत गाबि रहल अछि अनेरो हँस रहल अछि तऽ लेकिन नीको बड्ड लगै छै
नीको लगै छै
आ ओहिसभ गीतमे डर नहि ने छै जे भगवान भगवतीके गीत छै जे आधे रहि गेल तऽ पाप हैत जतबा आयल जएह जोड़ि दियौ सएह ठीक छै
जेह जोर दिऔ गलतियो भेलै तऽ भेलै
भेले तऽ भेले आ ओ तऽ अपनासभक विधे नहि भऽ गेलै सभटा मे
सबटा बिधे भ गेलै
सब सब विध के अहाँके अलग अलग गीत अहाँके गाउ गणेशक गीत बहुत गीत आब उठि गेलै हेँ लेकिन आब जे देखैत छियै फेसबुक पर देखैत छियै छोट छोट बच्चा सभ खूब गीत गबै छै
खूब गीत गबैत छै आब लेकिन चलन बढ़लैए गीत गाबयके
बहुत अपने सबमे बहुत गोटा भऽ गेलै है जे आब अहाँके संगो नहि देत आ
ह्म
आब से गीतसभ सभ गाबि रहल अइ तखन अपने खराब लएग जाइ छैै देखियौ हमसभ किछु नहि कयेलहुँ
हँ हमसभ नहि सिखलहुँ हमरा तऽ कहै छथि जे अहाँ सभके माँ काकी माँ सब एतऽ गीत गेलखिन हेँ
अजेहो सिखलों से नहि गेलो ने जब गबैत रहे छियै तऽ ओहो गला बनल रहे छैय। ओकरे सभके लाइक कमेंट करैत रहियौ। ओसभ पाइ कमा रहल ऐ जे हमसभ ओकरे गीत सुनि सुनि कऽ खुश छी अपन गीत चलि गेल त सेसभ भऽ गेलै हन एखन तऽ कतेक गीत
जे जे कहली जे गीत याद रहै से तकर भास बिसरि जाइ छियै
भारीवला भास बिसरा जाई छै जे सुलभ छै ने ओएहटा अहाँके मन रहत
हँ तऽ ओहए छै ने लोक हरदम ने ने गोबै छै
ओते मौका नहि पड़ैत छै
मौका नै पड़ै छै
आब गाम मे देखियौ ने एखन जे उपनयन छै सब गेलै हमसभ तऽ खास केऽ जेबै तखने ने हेतै
नहि हेतै
ओना तऽ होइ नहि छै तऽ ओसभ जे गेल तऽ अपन गीत दूटा सुनलक नहि किछु तऽ संगे दऽ देलकै तहूमे गीत गाबि लेलक तऽ गला तऽ अपने आप साफ भऽ गेलै
गला साफ भऽ गेलै आ आदत मे रहलै
रहलै बहुत गोटा गबतो छै
ह्म ह्म
खूब उठा कऽ अहाँके गीत गात हमर गाममे तऽ गीतके बड्डे छै
अहां के नैहरमे उपनयन यै?
नैहरमे नहि नैहरेमे अछि लेकिन लेकिन गेलहुं ने हमर बहिन के जाउत के बेटा के छलनि उपनयन आइये। कहने बड़ छलैथ ओ तऽ नहि गेलौ। आ हुनको छलय नैय होइत छैय ने ओ ने वला रहित तखन तऽ चैल जतौ। आ ई ओहिमे तऽ गाममे रहू तऽ ठीक छैय पुरी लिय से बात ओहन कोनो नजदीक सम्बंधित तऽ नहि ने भेलथि ओ तहन तऽ आवेशसँ कहने छलथि। आ हुनकर छलै। हमर सबके जे ओ पिसिया छैत ओ किशुनजी कक्का सभ नैय छथिन जिनकर भागिनके बेटाके छलनि पाहीमे
ओ
त बर दूर भ गेल उ मने सब बहिन में हमरे टा बने छलईथ त हमरा स नका बेसी छलनि एतऽ बोखारो मे रहै छलथि ओ तऽ ओतय से अबै छलथि। चनौत ले ले राखी में से सब तऽ ओहिमे हमरा मोन बड रहै लेकिन बच बच्चा के परीक्षा छले बाइस तारीख से उन्नैस क उ नैन रह तै दुआारेमे नहि गलहु। ओ सब बड़ आवेश करै छलथि तऽ हमरा बड़ मोन छल जाय क। गेबे नै केलू त कोनो बाते नहि।
ककरहु स बियहो छैय ने एखन कतहु? ककरो बियाह छैय ने हुनकर से नागे सबके को पीसीओत के की ककरो
आइ तऽ अहूँके मस्यौत भएके बिआाह छलय ने?
नहि गेलियै।
हम हमरे भाईजी छलखिन ओमे बियाह करबैमे उएह कहलनि जे हुनकर बियाह छियैन
हँ तऽ हम अथि ह से तऽ बुझल रहै भायइजिए छलखिन हु आ वीडियोसभ द लेतै मे आवाज सुनलियै ने हुनकर भायजीके बियाह बला त भगफोरी दिन सोचने छियै ओहि दिन शैन रहतै तऽ देखबै
ओहो बियाह तऽ बेहद से भेलै हेँ।
हँ नानी गामसबर
नानी गामसँ तऽ ए तो बर बला छलखिन ओ तऽ बेहट मे?
नैय नैत असलमे लड़कीके बाप नैय छथिन। छैय बहुत गरीब साधारण घरके अपन भेलै जे केना की केना कल जाय? तऽ अपनहरके लोक सब मतलब मौसे सब हमर अपन जोगार कऽ कऽ तऽ हमर ननैद के घर छन।
अच्छा
तऽ अपन ओतेक करा देलखिन जा कऽ जब नहि तब कतय पाइ लगितै नै लगतै तऽ पनिक
नैय नैय बहु बहुत बढ़िआँ छैय हेबाकी चाही एहिना।
ओकरा अपन करा देलखिनऽ चलू नैय छैय बाप भाय छैय छोट।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्याकि ओ